जी, जी अचे थी आवाज़ जय झूलेलाल। कीअ आहियो?
बढ़िया, तव्हां ॿुधायो?
मां बि बढ़िया आहियां, किथां ता ॻालायो?
मां खंडवा मां ई थी ॻाल्हायां।
अच्छा, मां जयपुर राजस्थान मां थी ॻाल्हायां।
जी, ॿियो ॿुधायो। सभु बढ़िया आहे। सभु बढ़िया। न, न ठहे पई थी दाल चांवर। न, न ठहे थी ठहे थी। तव्हांजी थी वई?
न ठहे थी दाल चांवर त। हा, ह
अच्छा, अच्छा तव्हां बि अधिकतर पतो तव सिंधियुनि जे घर में राति जो दालि चांवर ई ठहंदा तव।
हा सिंधियुनि जो हलिको फुलको बि आ दाल चांवर हुननि जा। लगभग फेवरेट ई हुंदा आहिन।
सही ता चव फेवरेट ई हूंदा आहिनि पतो तव कोई कोई त न रोज़ु राति जो दालि चांवर खपनि। उअ दालि चांवर न खाइनि न त मज़ो ई न अचेन। मुंहिंजे मतिलबु मां मंसूर में मतिलबु मुंहिंजी भेण रहंदी हुई उहो अहमदाबाद शिफ्ट थिया। हुननि जे घर में रोज़ दाल चांवर ठवनि राति जो हुननि उह दाल चांवर न खाइनि न त मज़ो ई न अचेन। त मां चवंदी आहियां की बोर न थींदा आहियो खाई खाई चईं न दालि चांवर न खाऊं त असांखे मज़ो ई न ईंदो आ।
न रोज़ त न कंदा आहियूं पर छा हफ़्ते में ट्रे खां चारि दफ़ा ज़रूर कंदा आहु।
अच्छा, अच्छा असां हफ़्ते में ॿ दफ़ा ज़रूर कंदा आहियूं।
न न ट्रै त हा असां दाल फुलको बि ठाहींदा हुआ। आयूं कल्ह दाल फुलको ठाहियो हो असां।
अच्छा, असांखे दालि फुल्को न वणंदो आ। हा
न वणंदो आ दाल फुलको पर खा मम्मी चवंदी आह कॾहिं कॾहिं खाइणु खपजे।
हा, सई आ, सई आ।
हा ॿियो ॿुधाए, तव्हांखे अ्ज ई टास्क मिलियो तव?
ऐं मूंखे शायदि कल्ह परींहं टास्क मिली वियो आ, पर माना न उहो कुछु बट मतलबु हुनमें कुछु आहे उहो दॿायो न हुयो।
त उहो थींदो आहे न नेक्स्ट नेक्स्ट कबो आ न, त उहो दॿायो न हुयो न। त मूंखे पतो ई न पियो, मूंखे सम्झ में ई न आयो कुझु, हाणे मां करे ॾिठो त मिली वयो। हा
हा, हा सही आ न।
हा
ॿियो ॿुधायो?
तव्हां ॿुधा तव्हां पंहिंजे अलॻि अलॻि बै हुनमे बैंक अकाउंट कहिड़ो विझंदा आहियो पो?
हाणे मां बैंक अकाउंट खोलायां थी छोकी कहिड़ो विजु बार बार
उवई त, खोलायो ता?
सुभाणे खोलाण वेंदम।
हा, सई आ न।
तां कहिड़ो विझंदव?
मां त बसि चारि ई कया आहिनि, चारि ते हिक-हिक सभिनि जो। हलो। हलो, आवाज अचेव ती? यार आवाज़ ई गुम थी वई यार। हलो। हलो, हलो हलो। जी आवाज़ अचेव ती? नथी अचेव? हलो। हलो, हलो। हैलो, यार आवाज़ खे छा थी वयो वरी यार? हैलो। हैलो। हैलो, हैलो। हैलो।